हेलो अपने क आवाज जाय छ नमबर
हँ हँ
अपने कहाँसँ बोलै छियै
हमे बरौनी से
ह्म
अपने
हमे बेगूसरायने से
ओ अहाँ पूरा टास्क पूरा भए गेल
हमर बहु पहिलए पूरा होइ गेल रहै तऽ ईसभ अी बस
अ र हमे ई प पर रिफ्रेश मारलिय क ने तऽ जैसे तीस के तीस होए वला रहै तऽ आब ओ होइ गेलै हन अठासी आओर बेरानबे तऽ की हो गेलै हन
तन सा जै
आ हँ मतलब ई फोन कटते ने तऽ अहाँके स्क्रीन शॉट भेज देब
अच्छा तऽ आओरो कहै छै पूरा कय ल
हँ मतलब ओ रिफ्रेश मालिय कहलै कल नहि ने लगे रहै केकरो उहे लए हमर एो भाभी छै ने हेकिन ने ओहो जुड़ल हेकिन यहीसँ तो वही बोललखिन रे उधर एगो सर्वर से लिंक है उसको ने रिफ्रेश कीजिये तब हो जाएगा वहे कले रहिये तऽ नहि होले मतलब ओ चेंजे भए गेले पूरा
अच्छा तऽ अभी कतना पूरा होइ गेलै हन अठासी गो
हँ आ ई वला लगाायके ह नवासी
आ नब्बे गो माङगै छै
बेरनबैगो
तरानबे गो अपनेकेँ हम नम्बर दए देबै उतना आ मुनक पलेद तब बे रानबेपुर जेतै अपनेके
हँ बेेर आन ब पुर जायत
हूँ
क कब जब बोलल की तीन दिनके जब ओ बोलल रह टाइम छै ओकरासँ पहिले सबके फोन करै रहियै कोई फोने नहि उठबै रहै केकरो
अच्छा हमर टास्क बहुत पहिलये पूरा होइ गेले रहै फेर अभी हम मतलब गु नहि नहि हमे हिन्दीमे बात कर लेलियै रह तीन बजसँ तऽ एहि खातिर हमर पेमेन्ट तनि रुकि गेलै एहिसँ ईमेल भेजबै देखबै आबै हइ कि
हिदीमे हम हमरो आरके नहि पता रहै पहिले कि हिन्दीमे बात नहि करयके छै
अच्छा
एगो के स्क्रीन शॉट रहे ने ग्रुप पर तऽ ओकरा पंन्द्रह सए रूपा आयल रहे आब हो सकै छै मैथिली मे मैथिली मे तिएले होते तऽ ओकरा रुपैआ एऐले
तऽ हमे पुछबो केलियै रहए हुनकासँ ई कइसे हौ तऽ ओन्ने बोल लेलियै रहए कि ट्रंक ऐपसँ ओ दोसरे ककरो नाम लेलखिन रहए
ओ कनी कइ य बना
अहाँ बेगूसरायमे रहै छियै
हम नहि बेगूसरायमे रहै नहि छ बट बेगुएसराय जिलासँ छियै अच्छा
तऽ बरौनीक के नाम तऽ सुनले होब
हँ सुनने तहिययै
भ हम भी दू तीन गो के ने पर्सनली ओ मैसेज केलियै रहए तऽ एगो नहि ने अहाँ नम्बर भेजलियै रह की अल्म डो टर नाम से कोनो रहै
हँ हँ
तऽ ओ हमरा व्हाट्सप पर फोन करै रहै तऽ हम रिसीव के दू बार फोन रिसीव केलियै जब हम हुनका करै रहियै तऽ ओ बिजी रहै रहथिन आओर जब ओ हमरा करै रहथिन तऽ हम ककरोसँ इएह ऐपपर बात करै होब तऽ हुनका बिजी बतबै आ हम चलि गेलियै र कल्े बाहर रहियै ने ओ बाहरमे फोन परर फोन करै रहथिन तऽ कैसे फोन उठेैतियै रहऽ
अच्छा
आइ हमर चारि गो भए जायत तऽ देखब पूरा बेरानबे बेरानबे दए देब एकरो जाददा मांगे तब की करबै हम फोन कोइ उठबै नहि छै
तऽ
हँ अहाँ ई ऐपमे पहिनेसँ जुड़ल रहियै
हँ अभी एक दो महीना हो लेंझुलला
ओ चलो हमर भाभियो मतलबो रिफ्रेश मारलखिन ने तऽ हुनकर एक सए उनचास भए गेल रहे पूरा ननटा नीो चल पले ती सब प